हेलो
ह की हाल भौजी गोर लागै छी
खुश रहू बौआ ठीक छी
हँ हँ ठीक छी अहाँ सब
हा ठीक छी बौआ ठिकअए
हँ हमरो बौआ ठीक अय अहाँके बौआ ठीक अय
हँ हमरो बौआ ठीक अय खेलाइ ले गेल अय हमर बौआ तऽ आब कनि पैघ भेल अहाँके बौआ तऽ छोटे अय अखन
उअ छोट अय की कहू आइ सुूइया पड़ले या पोलियो वला तऽ ते परेशान तीन महीना वला पड़ले या से तते परेशान करे या की कहू
ओ सुइया मे तऽ भये जइ छय
तीन तीन हँ तीन तीन टा सुइया पड़लैय या एकटा हाथ मे दूटा जांघ हं जांघ पर कि बग दर्द नीचा राखै छियै त कोनअ लगै छै एखन मां लग देलिया तऽ कहलियै बड़ दिन भऽ गेल अहुँ सबसँ बात केला तऽ कनि करीयै
हँ नीक अइ अपना माँ लग छी तऽ एखन चैन स रहु बाद मे तऽ करैए पड़त अपन काज अपने एते दिन सुख भऽ जाएत तऽ भऽ जाएत
बड बड सुख होइया किछ नै करय पड़ैया मां लग छी तऽ इहए होइ छै नैहरा मे
के बाते अलग रहै छय
हँ आओर कहियो कि सब करय छी आइ त कहाँदिन सुनलौं हेँ गाम मे भोजे अछि
हँ भोज छै अहाँके घरमे सब ठीक आय
हँ हँ हमरो घरमे सब ठीक अय तहन तऽ खेनाइ पिनाइ बनबैके नहिए हैत
किया अपना हमरा सबके पारस थोड़े दऽ जाएत हमरा तऽ अपना लए बनबैए पड़त अहाँसब जेबै खाय लए से
नै नै हमसब नै जेबै हूँ हू उम्हरसँ लगै आबै छै आब की करत एहिबेर से नै कहब लेकिन उम्हरसँ तऽ आबै छलया आन बेर हम कतऽ जेबै नोत खाय लए आब हम नोत खाय लए जाय वाली छियै भोज खेबै
तैयो लोक नइहर मे रहै छै तऽ चलि जाइ छै न नैहर के बात अलग रहै छै न से नै बुझै छियाय
कनि अपनो अनकठैन लागैत रहै छै त लोग देखैत चाय टा आदमी देखैत रह
हँ सेहो बात छै आओर अहाँके घर मे सब भए बहिन सब ठीक
हँ सब ठीक अइछ अहाँ कहियौ अहाँ के घर मे सब ठीक अइ आहाँ गेल सुना नहीरा अहूँ
हँ हँ नैहरा गेल छलौं हेँ उपनयन छलए न बड्ड बाप रे बहुत की कहु बड परेशानी बच्चाके लऽ कऽ कतहु गेनाइ बहुत परेशानी
ऊँ की सब भेलै जनउमे माजो ऐल हैत लेकिन हँ।
बहुत मजा ऐल बहुत जगह थीम राखि राखि कऽ आब ना एकटा थीम सब चीज मे जनउ दिन उपनयन मतलब कुमरम दिन फेर बसकट्टी दिन सब दिन के। थीम राखि राखि क सब सब ड्रेस पहिरै छलैया बहुत मजा ऐल एते नीक लागल। पहिल फर्स्ट टाइम एहन उपनयन देखलियै हम।
लेकिन उएहे तऽ आब लोक अपन परम्परा के बिसरल जाईया। आ थीम आ थाम केने जाईया बुझलियै। पहिले लोक कते सुन्दर सोबर रहइ छै
से तऽ न पहिले लोक के अभावो छलैया सेहो बात छै न। तऽ दुनिया कतऽ स कतऽ चलि गेलै।
कतऽ स कतऽ तऽ चलि गेलै लेकिन लोक संस्कृति नै न बिसरतै अपन। आब विध व्यवहार होइ छै आब खेला होइ छै आब लोक। फोटो घिचेत विध काल मे दस बेर फोटोए घिचेत
हँ ते होइ छै हँ सेहो बात लेकिन यादगार रहै छै न इहो सब चीज जरूरिये होइ छै
हँ तऽ जरूरी छैय लेकिन हद तक आब अहाँ कहलियै सब एके रंग के कपड़ा पहिड़ै छै बताउ
बुझलियै
बुझल एक एकटा बात कहै छी अहाँ जे कहलिया जे सभ ए के रंग के कपड़ा सब दिन आब दू घंटा वएह मे सब एक रंग के कपड़े पहिरै मे
तऽ नीक लागै छै ओ पल के लोक यादो करै छै ने बौआ यै बौआ अहाँ बड बदमास छियै
आ हँ से की कहू आओर सब बढ़िआँ अइ
ह
हं बौआ के मुड़न करेलौं टकला बना देलियै
देखलियै आहां ह हमहूं ठीम रखने रहियै बौबा के मुड़न दिन
अं हूं देखलियए बड़ सुंदर रहे बड़ नीक बौआ बड़ सुंदर लगैया मूड़न करा कऽ कते होइ छै कते बच्चा टकला मे नय सुन्दर लगैत रहै छै
नय ई तऽ बिलकुल लागि रहल छै लड़के जेना
हँ हँ बड़ सुन्दर लगैया ह आओर कहियौ आब ओकर एडमिशन कहिया करेबै आब तऽ पढ़ैवाली भऽ गेल
आब सो चै छियै करबा देबै होइ छै आब गाँव घर मे तऽ एते जल्दी एडमिशन करा देबै त फेर बातो बनबऽ लगै छै न करबेबै अखन तऽ दू अढ़ाई साल के भेलैया तीन साढ़े तीन साल तक करा लेबै हेतै त
ह कानी बड हल्ला होेयऽ कनी शान्ति जगह मे जइयौ ने बड़ आवाज जेना अबैया
ह आवाज बच्चा सब खेलाई छै दलान पर की कहू
आओर अहाँके की सब भऽ रहल अइ मिथिला पेंटिंग सब भऽ रहल अइ नीक सऽ
नय कहाँ स्टार्ट केलौं हे देखै छियै एना भ गेलै बुआ के मोने खराब भए गेल कि करब बच्चा ल क नय न होइ छै ओ तऽ हमर सुन्दरम जबरदस्ती लाउ दीदी लाउ दीदी क दै छी क दै छी कहलियई कर
हँ अखन भेऽ सब अइ तऽ
ह
अबै छी हां बड मिलान ऊं हं देखलौ
तऽ अगर हमरा ऑर्डर एतै सुनियौ ने यै अहूं के आबैया न अगर हमरा केओ कहथिन जे बना दै लए तऽ लेबै तऽ अहूँ करबै
हँ अहाँ करबै मतलब ऑर्डर लेब हम बना देब हमरा हम तऽ बैसले रहै छी आब तऽ हमर बहुत पैघ भेल ने अहाँकेँ तऽ सेहो अय आब हमर बौआ तऽ ओहेन उपद्रव नै रहते कनी दिन बाद तऽ ओकरा इसकुलो द देबे तऽ फेर हम तऽ फ्री फ्री रहबै न तऽ अहाँ लेब ऑर्डर दऽ देबै अहाँकेँ फोनो पर जे बनेने रहौ फोनो वला बहुत सुन्दर रहै फेर अहाँकेँ अथी कुर्तो वाला बहुत नीक रहे बहुत नीक अहाँ केँ पेंटिंग रहे कोबरो बहुत सुन्दर रहै और सब और सब किया नै बनबै छी
नै टाइमे नै रहे छै की कहू टाइमे नै छै टाइमे केँ बड अभाव समय केँ बड़ अभाव ओइ बच्चा लऽ कऽ तो
तोहो में एक आदमी देने छले ऑर्डर अथी केँ साड़ीकेँ कहलियै हमरा बुते नै हैत एखन
हमरा किया नै दऽ देलों हम तऽ बैसले रहै छी साड़ी कऽ देतियै कते
हँ
कते केँ आयल रहै उहै देती न
हँ हमरा कहलक साड़ी कलर सभटा हमहीँ देब हम कहलियै मेहनत केँ पाय तऽ हँ मेहनत कऽ पाय दऽ देब
तऽ मेहनत कऽ पाइ देतै तऽ कऽ देतियै पर जे सोच छी एकटा
कहलिये हमरा नै
साड़ी लेबा है हल्का येल्लो टाइप में पीला कलर में और सोच रहल छी अहुॅं बना लेब अपना लै नीक साड़ी लऽ कऽ
हँ बना लेबै हमरा कनि हेल्प कर
क देबौ गै हेल्प तु लेबहि तहन न
हँ हेल्प कऽ देब हमरा ओ यै सुनियौ न यै यै बिसरा गेल अहाँकेँ गप
ओ सरी यै गलती हो गेल यै सुनौ हम कोनो बात नै छै ई अहुँ बा अथी कऽ सकै छी सुनू न अहाँ न हल्का पीयर रंग कऽ साड़ी ल लेब तैय पर हम अहाँकेँ मिथिला पेंटिंग कऽ देब अहुँ करब हमूँ करब अपन दुरगमनीयां ओहै बाना लेब सुन्दर लागत माछ सब केँ द
हऽ
और अलग अलग और ओ अपन बर केँ नामो लिखवा लेब तऽ नीक लागत
हँ से है सोचबै एखन नै कनी अथी हैव दियौ
कनी और बौआ लेकिन जते बौआ पैघ हैत ओते और परेशानीये हैत न से हो अइ न जते पैघ हैत ओते परेशान करत एखन तऽ ई अ जे
नै हम नैहर में छी ना हमरा नै दिक्कत हम पीआ दै छियै आ अपन सब लग रहल खेलायल ओकरा देखे छियै काल्ह खेना अहुँ दलान पर गेल रहे कतन हुँ बै बुलै छैथ बड बुलै छैथ की कहू हमरा तऽ आब एतऽ कहियो नय सकै छीयै किछो ककरो सब ठाम जाइ छै आबै छै कि क्यूट रहतै एकरा मे
से तऽ आइ काल्हके बच्चा के होइते छै ओर कहू बर
ओर सभ ठीके हँ बौआरौ ठीक छौ हुनका पता ने की कहबू हुनका बाहर के पाने ने पचेछेन आ गाम मे रहि कऽ किछु हेतै नय हेतै किए नय लेकिन नय करय चाहै छै किया नय हेते बर छै चीज
ओय से देखियौ ओहिसँ बहुत क बहुत दिक्कत होइ छै न लोकके बाल बच्चा भेलै आब सभ किछ लोक बाहरे के चाही गाम मे बच्चा कते विकास करतै तऽ ओहो अपन सोचबे आब तऽ अपनेटा नय देखबै अपन बच्चोके देखबै
हँ सएह छै की कह कहियो नइ केना मोन लागेन करेथ
हँ हँ मोन लगेथिन त लगबे करते ओहि ले थोड़े छै ल लगे थोड़े छै मन मोन के लो लगबै छै
आओर सभ कहियो खेनाइ की सभ बनेने छलु हँ
हम नय बनेने छलु लेकिन घरमे बनल छलै भात दाइल तहन स तरकारी छले अलू आठी परोड़ के हमरा जे आठी नीक लगैया की कहू कटहर के आँठी बुझै छियै ने
ह हमरो बड निक ला
बड नीक लागैया हमरा ह से तऽ हमरा घरमे बड चीज बनल छलै आय दाइलसग्गा बनल छलैया बादाम के सब्जी छले या चोखा छले या अलू के तरुआ छलेए बड़ चीज छलै आय खेनाइ मे मोन उजगुजा गेल हमरा एतबो चीज खायमे
हमर बेटी के त आब चीज जादा पसन्द छै तऽ खीर खायत बस और कनि तऽ ओकरा बड पसन्द छै तऽ ओकरा लेल अलग से बनेले रहो और अपना स सब ल अलग से भात रोटी सब्जी सबजे होइ छै चाय पानी भऽ गेल
नय बौए लऽ क छलहु हेँ तऽ सुइत रहलिय चाय वाला टाइम मे तऽ माँ नय उठेलक बुझलकै जे बड नय उठेलक आब फेर बनते तब पिब हूँ
तैं
नय ठीक नय मास सबलग देलियै ऐख हँ बोखार भऽ गेल छै भऽ गेल छल हँ हँ एखने देलीया आधा हँ आधा मुन्ना पिलकैया दबाइ आब देखियौ की करबै की कहू बड परेशानी भऽ जाइ छै छोट बच्चा ल के पैघ बच्चा बाजि सकैया जे ई होइया
हँ से तऽ होइते छै एखन तऽ प्रथम चरण मे अहाँ घुसबे केलहुँ हे अखन धीरे धीरे ल आओर अपन मोन ठीक रहैया आब पहिले जे होइ छले तबियत खराब से
नय नय आब ठीक अछि की कहू ठीक अय लोक के कते लोक दुःखे व्यथा कहतै ठीक अछि
ह हँ ओरिया पोरिया के रहब ऑपरेशन भेल अइ न ओहि मे तऽ कनी लोग लिमिट से अथ कहै छै रहै लेऽ
हँ
तइ दुआरे आओर सभ अहाँके भेऽ सब फोन करै छथि
हँ करै छथि